हेलो
हँ नओ सर
नमस्कार
अहाँ की देखैत छी जे आइ कायलक बच्चा सब बहुत जल्दी मोबाइल इंटरनेट आ सोशल मीडिया स जुड़ी जाइतइत छै जाहि से उनक सबक सोच व्यवहार आ जीवन शैली पहिले से से बहुत बदलि गेल छै
हँ ई बात बिलकुल सही अछि कारण एखन बहुत बच्चा अपन खाली समय खेलकूद किताब पढ़ब आ परिवार सङ्ग समय बितेबाक बदला मोबाइलपर वीडियो देखबाक आ गेम खेलबामे खर्च करैत अछि
हमरा तऽ ई बात चिन्ता होइत अछि जे बच्चा सब एहन आदत मे लगातार पढ़ल रहत तऽ हुनकर पढ़ाई स्वस्थ आँखि आ मानसिक विकास से नकारात्मक असर पड़ सकैत अछि ठीक